हँ आवाज तऽ अबै हौ।।
हू।।
भऽ गेलै भोजन पानि।।
हँ भऽ गेलै एखनिते भऽ गेलै भोजन पानि।।
ओ।। क बड्ड जल्दी भऽ गेलै भोजन।।
म बारिशके समय हइ लाइनसभ कटि जाइ हइ।। की करू कहलिै कैए लै छी भोजन।।
अच्छा।। ह।। तहन।। आशा कार्यकर्ता सबके काजमे केना होइ छै अश्विन पोर्टल पर।।
असनी पोर्टलपर काज होइ छै जे।। जाहि दिन टीकाकरण हुअके रहैत छै।। ओहिसँ पहिले एक महिना पहिले ड्यू लिस्ट बनबऽ पड़ैत छै।।
अच्छा।।
आ ड्यू लिस्ट मे जते बच्चा के।। टारगेट रहै छै।। ओहि सभके टीकाकरण करबऽके रहैत छै।। आब जे नहि आयल ओहिमे तऽ ओकरा गाँवसँ बाहर।। बीमार इनककार।। ाला बन्द करयके रहै छै सेसभ कऽ कऽ।। जकरा सभके पड़ल रहै छै ओकरा सभ।। कह हाँ करैत छै फेर जोड़ि कऽ।। ओकरा लिखय के रहै छै कते इन्कार भेल कते ताला बन्द छै कत।। कते गाँव सब बाहर गेलै कते बीमार छै।। फेर ड्यूलिस्टके ओहि पन्ना उलटा कऽ ओहिमे आरोग्य दिवस रहैत छै।। आरोग्य दिवसमे लिखऽके रहैत छै कोन गर्भवती अयलै।। फर्स्ट ए एन सी कि सेकण्ड एन सी।।
अच्छा।।
ठीक।। तेसर ए एन सी चौथा एन सी।। तऽ गर्भवतीके लिखऽके रहै छै फेर गर्भवतीके।। जे रहैत छै।। ते दोसर आ तेसर ओकरा सब केँ आइरन केँ। कैलसियमकेँ गोटी देल जाइ छै एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी कऽ
ओऽ अच्छऽ एक मिनट - एक मिनट - एक मिनट ई जहन कोनो व्यक्ति जे छै से मानि लिअ एखन आशा बनऽ केँ इच्छा रखे छै तऽ ओकरा जे छै से केना मतलब बनै छै उ
कथी कहलियै ये
आशा जे कोनो आदमी नया बनऽ चाहै छै तऽ उ केना बनतै आशा
आशा बनऽ केँ लेल।
हँ
खशा बनऽ केँ लेल वैह प्रभारी छै मुखिया छै बी सी एम छै। मेट्रिक आब तऽ मेट्रिक केँ लै छै। सर्टिफिकेट दियौ जाउ मुखिया लग मुखिये सँ थुरूसँ भऽ जैत तऽ मुखिये थुरूसँ। आ जाउ नय भेल मुखिया थुरूसँ बी सी एम सँ बात करू जा कऽ प्रभासी से जा कऽ बात करू जे किछ दक्षिणा लेब से दक्षिणा दियौ अहाँकेँ ओहिमे शामिल कऽ लेत
बस
बस हँ दक्षिणा दियौ शामिल भऽ जाउ तकरा बाद अहाँकेँ सबचीज देत एक महीना दस दिन केँ बाद दुरिस देत सर्वे देत अहाॅं जतऽ केँ रहत सर्वे कहत जाउ सर्वे करू गऽ जतऽ छूटल हइ चाहे एकटा पर दूटा आशा केँ कऽ देलक जे बुझायल ओहिठमा बहुते आधा आधा देल्क ओतेक केँ अहाँ सर्वे कऽ लिअ
हँ
आ तकरा बाद से ओहिठमा जहिया अहाँकेँ टीकाकरण हैत कम जनसंख्या रहत तऽ ओतऽ चौथा बुध केँ हैत।
हँ हँ
टीकाकरण आ जाउ जनसंख्या बेसी हैत तब कोनो बुद्ध बृहस्पैत शुकर तीन दिन टीकाकरण सप्ताह मे होइ छै ओइ दिन कोनो दिन बाइट देत अहाँकेँ केन्द्रपर
अच्छा
ए रहतै बी पर अहाँकेँ जहिया कहत तहिया टीकाकरण करैब
ओ तऽ मने काज केँ ओकरा प्रशिक्षणो मिलै छै कि आशा कार्यकर्ता सबकेँ
हँऽ एकटा बच्चा पर छै दस टा रुपैया एगो गर्भवतीपर छै दस टा रुपैया
ओ तऽ मने ट्रेनिंग कतऽ होइ छै आशा आशा सब केँ
ट्रेनिंग होइ छै जयनगरमे होइ छै हमरा सब केँ तऽ भेल घोघडिया मे दू बेर
अच्छा
जगतपुर मे दू बेर भेल।
कते दिनके ट्रेनिंग होइ छै
सात दिनके ट्रेनिंग छै।
ओ, तऽ टोटल कैय टा से मने ट्रेनिंग होइ छै
चारिटा
अच्छा तकर मने सात -सात दिनके चारिटा
हँ तऽ दू बेर भेल हमरासभके जगतपुरमे एक बेर भेल मधुबनी मे एक बेर भेल जयनगर मे
ओ त मने एगो कोनो भी नया व्यक्ति कार्यकर्ता बनै छै आशा कार्यकर्ता त ओकरा चारि बेर जे छै से इंटरव्यू मिलै छै।
जेह इंटरव्यू कहै छै चारि बेर ओकरा जे छै से ट्रेनिग मिलैत छै।
नहि आब ओकर सभके सिस्टम बदलि देलकै एक्के महीनमे अट्ठाइस दिन ल लेलऽ कऽ ट्रेनिंग
लगतार।
लगातार ह
ओ ओ से बात छेय
तहन फेर मने ओकरा सभके जे छै से जे पंचायत स्तर पर जे वस्तु। भेटलऽ रहै छै ओहि मे जनाइयो रहै छै अनिवार्य।
हा जायके रहै छै एक दिन मासिक बैठक भेल। ओहि मे उपकेन्द्रपर जाई के रहल।
अच्छा तऽ ओहिठाम जा क कथी करै छी ओसभ।
डब्लू एच ओ कै जे काज रहल। एन एम के जे काज रहल सँ सभ। के देलकऽ एकरा सभके आशा सभके जे ई सभ अहाँ। काज कऽ क्षेत्र मे से आनि कऽ हमरा दिआ। अपन ओ अपन रिपोर्ट के तैयारी क देलक।
अच्छा। आ जहन ई अथी वाला जे काज सभ छै ‌। कथी कहैत छै गर्भवती महिला सभ सभके प्रसव कराबय वाला आ बच्चा सभ के सुइया। टीका करण कराब वला।
ह त वएह डू लिस्ट मे सर्वे भेल रहल जात। जूलिसमे लिखल रहल लिख पड़ैत छै जे फोर्थ एन एन सी मे फेर डिलेवरी होई छै तऽ डिलेवरी भऽ जखन हेतै त ओकरा लऽ जाउ एम्बुलेस के बजाउ ओकरा पी एच सी मे ल जाउ एन एम सँ देखाउ डॉक्टरसँ देखाउ केना कि सभ जाँच करेने रहैत छै ने तखन के जाँच रहै छै ओना तऽ चारिटा एन सी कहैत छै कर लोक त जेबे नहि करैत छै एकटा कतेक कहल कऽ आशा तऽ एकटा गेल करबह तऽ गेल जे नजदी कि छै से तऽ ओ अपन चलि गेल तीनो बेर करा आल चारो बेर करायल दूरीवला के जा हेमे समस्या भऽ जाई छै कहैत छै हम जेबे नहि करब चलि जाइत छी दोसर तेसर ठम अपना पी सीमे गेले नहि कयल ओकर रिपोर्ट नहि रहल खूनके चायभीके। पेशाबके। अल्ट्रासाउण्ड नहि रहल जल्दी ओकर चारू पाँचो जाँच नहि रहल तऽ जल्दी भर तीए नहि लेलक ओगर डिलेभरिए नहि जल्दी करेलक।
ओ
त टीकाकरणके स्तर परर तऽ एहिहिना टीकाकरण होइ छैय। टीकाकरणके चारि बजे तक टाइम छैय।
हँ
जब दू लिस्ट जब जतेकके पड़ि गेलै ओकर हँ कऽ दियौ। दसटा पड़ले तऽ दसटा के हँ कऽ दियऔ जेकर जेकर नहि पड़लै इन्कार। कऽ दियौ ताला बन्द कऽ दियौ बीमार कऽ दियौ गाँवसँ बाहर कऽ दियौ। ई सब छैय ओसभ सभ लिख कऽ साइन कऽ क एन एम के दऽ दियऔ एन एम ओहो पर एकटा आउर कागज अबै छैय एन एम वला ओहिपर आशा साइन कयलक। तखन ओ दस टाक जे रुपैआ दइ छैय से ओ पैसा तब बनै छैय। तब ओ फाड़ि कऽ ओ दऽ दियौ कोरियर आयल करियर सबटा लेलक तन जन दवाइ उबाइ डिब्बा मे धेलक सबटा लऽ कऽ तब ओ अपन गेल पी एस सी पी एस सी मे जमा केलक।
ठीक छैय ठीक छैय ठीक छैय। अच्छा तऽ घर घर अहाँसभ सर्वे करैत हेबै?
हँ सर्वे करै छिय एकबेर सालमे सर्वे करऽके छओ महीना पर रहैत छैय। जे नया गर्बत ति भेलै नया योग दम्पति जकर जे लड़काके शादी भेलै। ओकर आधार कार्ड लिअ। ओ जे लड़की शादी कहै तकर आधार कार्ड लिअ। भव्यमे आशा पर ओ ओकरा सर्वे करू एहिपर करऽके रहै छैय।
ओ आ जहन कोनो व्यक्तिके जे छैय से अहाँ जे छै से लऽ गेलहुँ डिलेवरीके लेल प्रसवके लेल हॉस्पिटलमे पी एच सी मे आ ओतय जहन नहि होइत रहैत छैय तऽ फेर ओकरा रेफर कऽ देल जाइत छैय तऽ मने मरीज के पास ई विकल्प रहे छैय जे उ प्राइवेटो मे जा सकै छैय आ नहि तऽ सदरो में जा सकैत छैय?
हँ विकल्प रहै छैय ज नहि भेलै तऽ ओकर जे गार्जियन छैय कहतै हम जायब प्राइभेटमे तऽ लऽ गेल। कहतै नहि हमरा रेफरे कऽ दिअ। तऽ रेफर सदरमे रेफर कऽ देलक।
अच्छा
घरे घुमिके चलि आएल तऽ अपन दोसरे दिन गेल। बुझलक आब हुअवला हइ तऽ दोसरे दिन जतय मोन भऽ गेल प्राइभेटमे चाहे सरकारिएमे तऽ अपना मोनोसँ चलि गेल जाइ छैय अपन करबै छैय।
ओ तऽ जे रेफर करै छैय तऽ मने ओ सर तरीए एम्बुलेंसे से जाइ छैय ने सदर?
हँ ओकर परची बनै छैय। एम्बुलेंसेसँ जाइ छैय ओतय जा कऽ भरती भेल आब देखलक एन एन सभ हुअवला रहल तऽ अपन कयलक नहि तऽ ओकरा पेट खोयल देलक।
अच्छा अभी मतलब लोक सबके देखै छियै किछु साँप काटि लय छैय या तरह के तऽ मने अहाँ सब के हॉस्पिटल में ई वाला इंजेक्शन छैय कि नहि?
हँ छैय छैय। ओहो छैय नहि भेल तऽ भेजलक आब किछु सुइया तुइया दऽ कऽ। चीरकऽ सब निकालि देलक खून उन आ ओकरा बान्हि देलक पत्ती आ जे रहल ते दऽ देलक आ नहि तऽ मधुबनी रेफर कऽ कऽ भेजलक ओतऽ जाकऽ ठीक भऽ गेल।
अच्छा तब तऽ व्यवस्था बढ़ियां छै भऽ गेल आब।
हँ व्यवस्था तऽ आब बढ़िआँ भऽ गेलैए। आब सबचीजके देखभाल होइ छैय।
जते डॉक्टर सब दवाइ लिख दै छैय ओ सबस बे मिलते नहि रहै छैय ओहि हॉस्पिटलके अन्दर में।
आब से नहि छैय आब जेहे दबाइ जे दुःखते तकर दबाइ ओ सभके एक एके रङ्गके दबाइ आ ठीक भऽ जायत जाउ। आब जकरा ठीक भऽ गेल तऽ बढ़िएँ भऽ गेल। आब जकरा नहि भेल तऽ प्राइभेटसँ लेलक।